हेलो की हाल चाल छै आओर सब बढ़िया ने।
हँ बढ़िआ अहाँके हल कहिये।
हु ठीके छै अपन हाल चाल नहि
कथी कहलियै?
नहि। की वलिए बॉल छलेया ने।
हँ वलीये बॉल भेलैया। हँ हम तऽ आइ लीडेमे छी। दुके दु गो मैच जितले छी।
और खेनाइ पिनाइ भेल कि नहि।
हँ एखन कतऽ खेनायी पीनायी हेतय हेतय एक घण्टा बाद। आयल छले या शाममे दोस्त सब वेह एलोवेरा सब लेलके या। येहा सब भऽ रहल छै।
हमहुँ लगेने छलहुँ घर पर अलोवीरा के गाछ लेकिन विवससँ ओकरा उखाड़ि कऽ फेक देलहु।
कथीला?
भौ घर परका आदमी बहुते बाजे छलै कहय एते जंगल भऽ जाइ छै।
एलोवेरा स जंगल
वएह तऽ कहैय छिय एलोविरा गाछ लगेलासँ साँप आबैत छै कथी आबैत छै।
नहि नहि एहन कोनो बात नहि छै एलोवेरा बहुत महंगा चीज छै ओ त फायदामन्द चीज छै। ऐलोवेरा के दाम बहुत ज जादा छै। लाइट वाइट तऽ छै ने गर्मी के मारे हालत खराब है त आ किनको बडडे छलैन हैं किनकर बडडे छलैन हैं।
हँ आइ बाडडे छलैया एकटा दोस्त छै हुनके बडडे छलै।
हँ देखने छलिये ने हम स्टोरी। कहलियै रौ बइह केएह छै, इहा दुआरे काल्हि परसू बडडे के बारे मे पूछे छलियै अहाँ ने। की पार्टी वार्टी होल छै की नई। पार्टी वार्टी भेटलै की नहि दोस्त स।
नहि पार्टी वार्टी नहि भेटले।
उह।
दोस्त सब पार्टी खाली लै छै वएह तऽ दोस्त सब खाली पार्टी लै छै। तऽ एक बेेर कहिते ने आबै ले तऽ पार्टी तऽ हम कऽ देैतियै अपन तरफसँ
हँ
कहबो करतै तखन न दोससब खाली पार्टी लै छै देै नहि छै।
अहि सब पार्टी दऽ दैतियै
ऐ पार्टी हम तऽ दऽ दैतियै लेकिन बजिता तखन न‌ आबै एको बेर
हु नै हमरे सबके अहाँ पार्टी दऽ देतियै से कहै के मतलब
नै नै उह कोनो हमर प्रेमिका थोड़े ने छैला प्रेमिकाके बड्डे रहत तऽ ओहि दिन अहाँ पार्टी माँगब तऽ दओ देब
अच्छा प्रेमिका प्रेम ह बाते अलग होय छै अए सब चीज के एजे सेह छैय। अहाँके धीरे-धीरे आब ऐज मे होइते रहै छै ई सब चीज ओर बताउ ओर सब की चलि रहल छै गर्मी-वर्मी छैय बहुते।
गर्मी तऽ बहुते छै। इता गर्मी छै।
ओऽ अहाँ सब के की खाना बनलै यै।
खैनाए एखन तऽ हमरा नहि पता। घरमें जे बनेने होए खाई लै उहे खै पड़त।
सुनलियै जे केओ रिटायरमेंट लऽ रहल छथिन रोहित शर्मा अगला मैच में। कतै तारीक कऽ छै मैच।
हमहुँ सुनलियै उन्नैस जुलाई के लॉर्डस ओ जें मैदान ये एतय। आऽ अंग्रेजी देश में
हँ
ओथि हे हुनकर मातों पितासब पहुँच गेलै ओ देश।
सही मे लै बला छै कि भ्युमर छै सेहो नहि पता चलि रहल अई
नहि सब क्रिकेटर सब तऽ कहलकै यै। आकाश चोपड़ा भऽ गेल। और सब क्रिकेटर सब कहलकै ये भऽ सकै ये।
नै अगर रिटायरमेंट लेत तऽ फेयरवेल के साथ लेत पहिले कहै पड़तै रिटायरमेंट हम लैय छी।
हमरा हिसाबे लेबाक के नहि चाही सत्ताइसँ वर्ल्ड कप सत्ताइस बालि वर्ल्डकप लऽ लेते नै। तब दुनूटा कम से कम विराट के पास छै, ओ ओडिया एकरा पास नहि छै
ओहे त आ ओर सत्ताइस के ओडियाई वर्ल्ड कप में मैचो बहुत सारा छै आब।
सत्ताईस के ओडियाई मे। हँ हमहुँ सुनलियै कियो कहै छले
जें टीम। जे टीम अगर वर्ल्ड कप जीत चाहतै ओकरा कमसँ कम तीसटा मैच खेलाय पड़तै।
हू विराट कोहली फॉर्म मे रहतै तऽ बढ़िया रहतेय।
हँ मतलब बुझियो तीस टा मैच भऽ गेलै वर्ल्ड कप मे। त बुझलिये नहि किछ तऽ दस बार दसटा सतक तऽ आइबै जेतै अगर ठीकसँ रहलै तऽ
ठीक सँ रहतै तहन न इहे दिन सतक बनैवला छैलै तऽ बनेेलखिन नहि।
लॉर्डस केँ ओं -ओं। हँ वैह तऽ उन्नैस तारीख केँ जे मैच, ओहिमें अगर शतक मारि देलखिन तऽ नाम भऽ जेतै।
हुँ, हम तऽ कहै छिये दुनू आदमी शतक मारै। देखूँ भारत हारि रहल छै एहन खराब सिचुएशन छै, देखै नै छिये।
नीक से टीम मैनेजमेंट नहि चलै छै नै, नहि नीक बॉलर छै नहि नीक बैट्समैन छै।
हुं। इहो छै मैनेजमेंटे खराब चलि रहल छै की करबै। और मोमोज खायके मन करै छल हमरा तऽ। यैह जें पैसे नहि छलै त कहलियै आब पैसा हेतय तकर बादे आब देखियौ।
एखन हमरा खायके तऽ किछु मोन नहि करैये हम लाइब्रेरीसँ आबै छियै पाँच बजें। तखन हम खाएकें आबि जाइत छी, चाउमिन मोमोज सभ।
रोज, रोज तऽ नहि खेबाक चाही।
रोज पचि जाइ छै, जखन वॉलीबॉल खेलैक लेल आबै छियै तखन पचि जाइत छै।
तैयों नहि खेबाक चाही, रोज खराबी करैत छै, बाहर केँ चीज सब जें रहै छै पेट के बा बाहर तऽ महसूस नहि होइत छैय, लेकिन अन्दर में
हुं।
पेट ऑर्गन सबकें खराब कऽ दै छै, अतरी-भोतरी सबकेँ। क कर तैयो नहि खेबाक चाही, बाहर के तेल ओहि हिसाब से रहै छै, ने जे रोज नहि खेबाक छै कम से कम सप्ताह मे एक एक दिन काफी भऽ गेलै।
आब देख लै छियै दोकान, हमरा त देखियौ उम्हर से अबिते रहे छियै, कय टा दुकान देखाइत रहैये समोसा के, चाउमीन के, सबटा दुकान देखाइते रहैये। बगलेमे।
सब चीज छै, जे अहाँ की अपना चीजके केना अहाँ ओहिपर कहै छै जे सशक्त नीति बना पाबै छी अहाँ ओहिपर सएह सब बात छै। मजबूत पकड़ अपन सब चीज पर राखि सकी, तखन जीवन चलै छै ने। पढ़ाइए करबै तऽ अहाँ एक दिन करबै आ दस दिन नहि करबै सएह नहि तैओ नहि होइ छै। तऽ सब चीज मे वैह होइ छै कि एगो हँ, दिनचर्या एगो हेबाक चाही।
हमरो पढ़ाई करै के मोन होइये, लेकिन पढ़ै ले बैठे के मोने नै होइये। खेतीए करै छी तऽ।
खेतियो ओते आसान थोड़ी बात छै, खेतियो करनाइ बड मुश्किल बात छै। एते आसान रहितै सबके तखन तऽ भैये गेलै। बुझलियै तऽ आसान किछो नहि छै, सब चीज देखबै तऽ सब चीज मुश्किल छै, देखबै तऽ सब चीज आसान छै। बुझलियै किछो कोनो चीज छोट से छोट चीज काम करनाइ आसान नहि छै, और भारी नै छै। बुझलियै, खानो खेनै आसान नहि छै, खाना बनेनाइ आसान नहि छै, खाना उगेनाइ आसान नहि छै। बुझलियै, सबके एगो प्रक्रिया अछि ओ प्रक्रिया से गुजरय पड़ैत छै। तै दुआरे
हूँ।
पढ़ाइ पढ़ाइ जहन करबै ने ई जगह ने तऽ क बढ़िआँ रहै छैय सभचीज पढ़ाइ करबाक चाही हमसब तैय देख कऽ पेलहुॅंते नीक जका ताहि दुआरे छी नैय तऽ हमहुँ सब बढ़ियां जका पढ़ाई क लेैतहु अहाँ सबके मतलब उम्र मे तऽ हमहुं सब किछो ने किछो करैत रहि तऽ नैय केलहुँ हे ताहि दुआरे बैसल छी कखनो किछो ने किछो भुगतैत रहैय छी ताहि दुआरे पढ़ाइ करू बढ़िया जका पढ़ाइए तऽ जीवन के परर्पज छैय अपना मध्यम परिवार वर्ग से पढ़ाई जाबे तक लोग नैय करत तक आगा नैय बढ़ पेतै बहुते किओ कहल जे छैय, हमरा पास छैय पैसा तऽ
अरे हां रे पढ़ाइ लेकिन पढ़ाइ रहै छैय तऽ पाइ पाइ कतबो रहै छैय, लेकिन पढ़ाइ नैय रहत तऽ
देखनाइ सीखे छैय लोक सिखे छैय लोक नैय तऽ सब अइ किछो नैय किछो करत रहत गाँव घरमे ताहि दुआरे सब चीज देख सुन कऽ हूं करबाक चाही और सब बताउ की केना भऽ रहल छैय। की कऽ रहल छैय।
हमर सबके तऽ ठीके छैय, एखन दी
की कऽ रहल छलेह।
हम तऽ किछ नैय कऽ रहल छलहुँ बैठल छलहुँ।
बसल छलाह एहिबेर जामुन पता नैय मम्मी कहि रहल छलै, हमर जामुन रोज कहि रहल छैय जामुन खेलैए ने एक बेर देखबै नैय हमहुं नैय खेलियै एहिबेर तऽ जामुन जामुन मम्मी कह रहल छलै। हां, नैय एकोटा नैय खेलियै मम्मीयौ कहि रहल छलै जामुन रोज कहि रहल छल हम कहलियै एहिबेर चलि गेलै आब त हमहुं नैय खेलहु एहिबार तऽ
हम-त देखबो नेैय केलहु हाँ एकोटा
नैय अखन देखे छियै कटहर के सीजन चलि रहल छैय। आ केरा सबके तऽ होतै छैय।
कठ रहो आब खतममे हए बलाये।
आमो खतमे भऽ गेले लगभग, आमो खतमे भऽ गेले लगभग। अमट सबमे देखै छियै, बिढ़नी सब चलैत रहै छैय ओ हमरा पसन्दे नैय अइ ओते नीक जेका अम्मट।
वएह तऽ हमरो घर में अम्मट छले एक दिन एक दिन बिढ़नी काटि लैता लेकिन बच
हां ह बहुत जादा बिढ़नी अबै हइ कड़िका बिढ़नि आ गेल छैय।
मारै छी डेली दूटा कऽ।
बच्चामे इएह कहैय छलियै कि बैडमिंटन होइ छैय ने बैडमिंटन से बढ़िया जेका चिपकि जाइ छलै मारिकालमे बैडमिंटन लैय छले दुनू साइडमे मारै छलौ हे कएटा बीस पच्चीस टा मारि दैय छलै लेकिन नैय मारबाक चाही लेकिन काटै छैय तऽ की करबै। किछो जीव के मारबाक नहि चाही एतेक शैतानीसे ठिक
हूँ उएह तऽ छैय, पार्टी करू ने कोनो एक दिन यौ
कथि करबै।
किछो के करैय छी, किछो के
ने छलियै पैसा छलै, हमरा पास डेढ़ सए रुप डेढ़ सए एक सए बीस रुपआ ओहिमेसे एक सए रुपआ दबे देले दुकान के बाकी ये रहि गेलै हमरा त दुकाने के मसल्ला के दबाइ छले।
मौस भातके पार्टी करैत छी?
हुं, बहुत ज्यादा खर्चा भ जायत मौस भात मे। सात सए हजार रुपआ कम से कम एक आदमी के तीन सए चारि सए रुपआ लागि जेतै। आ हेबो नै करत निक जेकां। ऐसे नीक कोनो ढाबा मे कोनो ढाबा मे जाके खा सकै छी एते रूपया मे।
हं इहे प्लान बना एकदिन चलै छी खाय पीबै ले।
हुं हम पाण्डा के ढाबा मे खेलियै नै एको दिन। केहेन होइ छै खेने छलियो अहाँ।
हम तक बीसो पच्चीस दिन खेने हेबै।
हं मोमोज नै।
हँ यौ मौस भात।
हँ केहन रहै छै।
ठीक रहै छै ठीक ठाक।
हमरा तऽ ओकर बगल मे जे अथि छै ओ ढाबा
हुं।
अविनाश ढाबा ओकर हमरा नीक लगैयै खेने नहि छियै अविनाश
लाइट आयल कि नहि आयल यौ।
वोल्टेजे एलैए बहुत लाइट एलैए बहुत कम छै वोल्टेज। लाइट एलै। वोल्टेजे कम बुझैये। एते जे गर्मी छै ने गर्मी बढ़ि गेलैये कहिया तक रहतै पता नहि, हूँ। कुछो खाय के मोन कऽ रहल अइ हमरा मतलब चटपटा चीज।
अच्छा।
ह ह अथि ठीक छै। आंय। की कहलियै।
खाउ किछ।